हलो
हरिओम जी
ह हा जी वाहेगुरु ऐं तांजी आवाज ॾाड़ी घटि ती अचेव।
तांजी त सही थी अचे पई हिक मिंट। हाणे सही आहे।
थोड़ी हल्की सी अञा थोड़ो कुछ छा हो लॻायो हो लीड वीड लॻाई तव छा। ह
न न लीड सां त ॻाल्हाइण ई न थींदो।
अच्छा
हाणे सही आहे।
हा हाणे ठीकु आ वरी बि।
अच्छा ॿियो कहिड़ो हालु थव
बढ़िया बढ़िया तां ठीकु आहियो।
हा हा
हम चांहि पाणी थी वियो?
थेई पियो
अच्छा
असांजे हिते अञ टाइम हींअर थियो आहे चांहि जो
अच्छा असांजो अञा देरि आहे ॾियो ॿियो ॿारंदमि पो चांहि।
अच्छा अच्छा, ॿियो छा पा कयो?
गपशप ॿारनि सां
अच्छा तव्हां खे घणा ॿार थव?
मूंखे खे चार बारह थव
अच्छा वॾा नंढा आहिनि?
मुंहिंजा ॿार वॾा आहिनि
अच्छा अच्छा
ॿियाऊं आहिनि, हिकु बाबू आ।
पढ़ाई कंदा हूंदा न?
वॾी वारी एम बी ए कंपलीट थी चुको आ हाणे अञां जो ॾिसूं था कम
अच्छ हूअ त पाणी ई ॾिसी वठंदी प्रैक्टिस प्रैक्टिस वग़ैरह हूंदसि कोई चैम्पियनशिप वग़ैरह
आऊं वरी ॿियो नंबर वारी सीए करे थी उनजो बि ॾिसूं ॿनि जो गॾु था ॾिसूं हा उहो ॿियो नंबर आहे वीह साल जी त मन आहे ॿिनी जो गॾु कयूं
अच्छा अचछा
बाक़ी थी त ठीकु न थी त हुन ॿिन जो गॾु तव्हां नंढी वारनि जो
हू त ख़बर भॻवान खे
उहो त आ जीअं गुरू जो हूंदो हा असां त कोशिशि कंदा आहियूं हलंदी हुनजी
हा सभु कुझु हुनजे हथ में आहे।
हथ में असां बसि ट्रा कोशिशि कयूं था ॿियो अमृत वेला वेंदा आहियो?
न हिते असांजो कान्हे असां जिते रहूं था न हुते कान्हे इहो सभु कुझ
असां वटि त आहे
टेऊराम जो उो चालू थियल आहे न चालीहो?
अचछा असां मां रोज़ सुबुह जो वेंदी आहियां टिकाणे सेवा ते बि अमृत वेलो असां जो चालू आ
असां जिते रहूं था न उते इहो सभु द
असां वटि वरी इहो ॾाढो अ सभां असां वटि जिते मां रहंदी आहियां न उते त सम्झ ॾींही ख़ाली न हूंदो आ मथां बोर थी प्रोग्राम ते एॾा एॾा सिंधियुनि जा एॾा प्रोग्राम बाप रे छा त झाकियूं! विल्यूं हाणे पतो हाणे धर्माऊ महीनो हा न महीनो
छा ख़तमु थियो न हींअर?
अड़े छा सॼो ॾींहुं भंडारा सॼो ॾींहुं सेवाऊं सत्संग सुबुह शाम सतसंग आर्तियूं हवन
न न इंडिया में त इहो एॾो सुखु आहे एॾो सुखु असां हितां सिकयल आहियूं सॼो ॾींहुं घर में वेठा आहियूं
न असां वटि ॾाढो आ इहो सम्झो की मां मूंखे त इहो लॻंदो आहे की ॿे शहर वां रहंदी आहिय उन शहर में जेतिरी झाकयूं रहंदी बो न थींदयूं आहनि।
हा उहो त सही आहे न लेकिन इंडिया खे ॿाहिरि मजबूरी आहे हिकु शइ ही हथ ईंदी आ न सभु त भॻवान सभु त न मिलंदो आहे
हा पर मूंखे मज़ो ईंदो हिथे
न न सभिनि खे ईंदो आहे मज़ो जित जीअं हिडी असांजी ते ॾण वारा इअं ई फिका फिका बिल्कुल ई पतो ई काने
भली जे लाइ असां आहियूं पर इहो आहे हिन ॻहि सुख ॾाढो हूंदो आहे या टेंशन न हूंदी आ
न न उहा सही ॻाल्हि आहे तव्हां जी हिते असां हिननि खां सिखियल आहियूं ॾिण वारनि खां। लॻदो ई काने की होली आ।
असां वट साम्हूं ई मंदिर आ म मंदिर ॾींहं को की पचंदी आ उहा घर पोहुची वेंदी आ पो यादि न अरे अॼु मंगल हुयो।
छा जो मंदरु तव तव्हांजे पासे में?
माता मंदिर आह त कोकी रोट खणी ईंदयू आहिनि पचाए करे।
अच्छा हा माता मंगलवार
साओ जमो थव
अच्छा अॼ साओ जुमो आहे हा चंड खां पो साओ जुमो।
हा अॼु जे बि कोकियूं पचंदियूं।
अच्छा।
हा त इहो सभु मतलब ईंदियूं आहिन न टिका परशाद ईंदो आ न सम्झ में अची वेंदी आ ॻाल्हि ऐं असां वटि ऐ ऐ ऐ ही गणेश रखजंदा आहिन न।
हा गणपती।
मां त हिक ॾींहुं मिस न कयां गणेशनि जो त हिक ॾींहुं मिस न कंदी आहियां भली पीरियड्स थींदा आहिन न परते वनी विहंदी आयां परते।
न न त उहोई त चऊं था सभु हिते सुख त आहे इंडिया में।
असांजी ॾिसो असांजी उमर वरी चालीह साल आहे। अॼ बि असां हुते गणेशन में गेम वेम खेॾण वञूं डांस करण वञफऊं फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हूंदो आ असांजो।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
अरे एॾो मज़ो ईंदो आ मां त ठरी पवंदी आहियां।
न न उहो त सही ॻाल्हि आएभ इंजॉय। थोङो थींदो आहे लेकिन असांजी हिते थोड़़ी लाइफ बोरिंग सी आए।
हा वरी असां वट मज़ो ईंदो आ वरी हिकड़ो गेम गणेश में हिक गेम खेॾंदा आहिन ॿार मर्द ज़ाइफ़ूं सभ एॾो एॾो सम्झो हॉल खां बि मथे भीड़।
तांजो शेहर केड़ो थव?
पो ॿुधाईंदसांव पर्सनल इन में न ॿुधाइणो आ न।
हा त एतरो थोड़ो घणो न हले मां अना कल ई त जाॅइन कयो आए। तां क तां कॾी जॉइन कयो थव?
मुखे टे चार ॾींहं थी विया आहिन।
अचछा अच्छा मां कल ई जोइन कयो आहे।
अच्छा आ इते वधी सुख आहे यानी हिक ॻाल्ह आ जीअं ॾिसो कॾीं कॾीं मूड नथो ख़राब थिए जीअं हसबैंड वाइफ जे विच में बहस। वरी या ॿारन जे हा ठीक आ कॾीं ॾिसो बोर तो लॻे कॾीं बोर तो लॻे कॾीं टेंशन आ।
अच्छा हिन हिन मुखे हिकड़ी ॻाल्हि सम्झ में अचे ती हिन एप सां हिकड़ो त फ़ाइदो आए जीअ मां तां सां ॻाल्हायो हाणे इ इहो जॾहिं टास्क कंप फ्री थींदो त मां तव्हां सां वैसे बि कॾीं ॻाल्हाए सघदी आयां क भई केड़ा हाल?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
पाण फ्रैंडशिप वधदी थोड़ो पतो पएंदो तां जे शेहर जे बारे में कोई कम आ। ॾाढियूं ॻाल्हियूं आहिन। की भाभी छाए? इहो कंटिन्यू रखण खपे थी सघो था मुंहिंजे शहर ज
इनमें न त इनमें फ़ाइदो इनमें फ़ाइदो इहो बि आ न ॾिसो तां मुखे न ञाणो मां तांखे न ञाणा। त घटि में घटि हिक ॿिए खे दुखी न करे सघंदो माण्हू।
सघंदा न असांजी कोई ॾाढी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम थिंदयूं आहिन न असां ऊ साहेड़ियुन खे बि नथा ॿुधाए सघूं छा चएंदा छोकी असां पचानदी अन रिश्तेदारनि खे बि नथा पहचाने सघूं। लेकिन तव्हांसां मां शेयर करे सघंदी आहियां, तव्हां बि करे सघंदा आहियो, छोकी न तव्हां मूंखे ॼाणो न की हाणे हीअ तकलीफ़ आहे हीअ प्रॉब्लम आहे छोकी, अॼु दुनिया में विझो त
हा, त अथव ॾिसो, अगर तव्हां मूंसां मिलंदव न अं जेको ॾिहनि जो खाधा असां सिंधियुनि जो खाधो लॾूं मुठिया थिया सतपुड़ा थिया चाकोलियूं थियूं भई ॻच थिया तांखे एॾो सुख ॾाढो मिलंदव। जी अगरि मुसां अटैच थिया त पापड़ थिया सिंधी पा पापड़ थिया, खीचा थिया, कचर थियूं
हलो मां तव्हांसां हिन मैटर ते पर्सनल बि ॻाल्हाईंदी मां, छोकी असांजो इंडिया थोरो अचणवञि थींदो ई आहे बि आहे, थींदो बि आहे, थी सघंदो आ मुंहिंजे शहर जा जो आसे पासे रिश्तेदार शहरनि जा हुजो अचणु वञणु थींदो हुजे
वेलकम बिल्कुलु, तव्हांखे हिन ॻाल्हि जो सुख मतलबु मूंसां त ॾाढो छो मिलंदो आहे, छोकि इध इहे सभ कम असां जा मुंहिंजे घोट खे सिंधी पा पडनि जो बिज़नेस आ, अऊं मां वरी ला लॾू, माजून, सतपुड़ा, चाकलियूं-वाकुलियूं मां इहे खोड़ ठाहिंदी आयां, कचरियूं थियूं
त तव्हां, तव्हां ऑनलाइन बि विझंदा आहियो छा तव्हां डिलीवरी?
ऑनलाइन न विझंदासीं त ख़राबु या टुटी पवंदियूं छोकी असांजो हथ ई सभु सामान आ ठथल ॾिसो, कचरियूं मोकिलंदासीं त टुटी पवंदियूं।
न बाए कोरियर कोरियर में त थोड़ो हूंदो आहे न फैसिलिटी की कांच जो सामान आहे
बस ठीकु आ, लॾू वॾू विझंदासीं उहे बि तव्हांखे हथ बोर न बोर ईंदव
तव्हां, तव्हां कहिड़े तव्हां कहिड़े शहर जा आहियो उहो त पतो पइजी वेंदो छा आहे छा
पइजी वेंदो, पइजी वेंदो, बिल्कुलु बिल्कुलु हा, मां तव्हांखे लॾू मोकिलींदमि त लडॾू बोर थी हुन सां माजून धपु हणी वेंदो रोड ते
हा ॾाढियूं ॻाल्हियूं आहिनि, लेकिन हलो कोई ॻाल्हि न आहे, ॾिसूं था पिया छाहे
हा इहे ॻाल्हियूं छा, इहे सभु शयूं छा कुझु माण्हू साम्हूं खाए, हाणे असांखे कल्ह ई ऑडर हुयो लाॾवनि मुठियनि जो ॾेढ सौ मुठिया लॾूनि जो हा हा, त असां उहे निपटायास वरी कि डिलीवरीअ में वड़ो ॾिबो आ
त तव्हां अकेला कंदा आहियो, कोई हेल्प वन हूंदव न
ईअं न हूंदो आहे मां मां एॾो हिकु ॻाल्हि ॿुधायंव, भले मुंहिंजा ऑडर हूंदा आहिनि पर मां पंहिंजा लिंघ ऐॾा न पटंदी आहियां छो छोकी, मूंखे पंहिंजे शरीर सां ॾाढो प्यार आ
छोकी मूंखे लॻंदो आ जैस ताईं मां सेण कयां अऊं मां ॿुढी थी मरां बि त ॿुढी सुहिणी थी करे मरां। हि हि हि हीअ मुंहिंजी ख़्वाहिश सॼी ॻाल्हि ॿुधायांव
न न एक्चुली हिकु ॻाल् आ पंहिंजी हेल्थ हूंदी त पंहिंजो त करे वठंदासीं न
ॾिसो, हीअं हीअं आइडियो आहे की हीअं घर में बी जीअं किलो ॿ ठाहींदम त ॿार हेल्प कंदा कुझु बि हाणे जीअं ॾेढ सौ लॾुनि जो ऑडर हुयो त मूंखे पतो मुंहिंजे दम कान्हे त ॿ मायूं घुरायूं मान ॾियांव थी, मूंखे बस ॿ ॿ क्लास टाइम ॾियो अची करे मां फटाफट तरे तरे ॾ कठी वियमि अटो हुननि खे ठाहे ॾिनम हू लॾूं ॿधी करे ॾेई वई।
चाहे साम्हूं वारे खे बि बैस्ट मिले
हा
ऐं मूंखे बि बैेस्ट अरे मूंखे, ॾिसो पैसो पैसो थींदो आ पंहिंजी जॻह ते अॼु मां करे करे मुंहिंजी हालत ख़राब थी वञे वरी मां छा दवाऊं वठां, वरी खीर पीयां मां क्रीमूं घुराया
न न कुझ
त एॾी हएॾी हाय हाय न कबी आहे हम हा इहो आहे मूंखे भई मां चवांसि पई त मूंखे मां चांसि पई त मूंखे चइनिह जो टाइम ॾे त हुन चई की चइनि टाइम न मिलंदई साहिल पाणी भरजी वियो तई। पाणी मोटर बंद करे आ मोटर। भई मां चवांसि पई टिनि चैंन ॾींहंनि जो टाइम ॾे मूंखे त मूंखे न ॾिनई टाइम मूंखे चई हिकु ॾींहुं में खपे मूंखे त चैमांसि ठीकु आ भई पो तोखे हिकु ॾींहुं जो खपे त मां त पो माण्हू लॻाईंदम न पंहिंजा।
थोरो घटि ई कमायोव कोई ॻाल्हि न आहे।
हा ठीकु आहे न इहो ॾिसणो आहे न पहिर मां चरी मां त, मां त मुंधियल आं अञा चवनि मुंजी साली बि लॻे पई चई मुंजी थोरो पी आय भई मुंहिंजा न्याणा चवनि हा ह हं हं
हा त तव्हांजी तव्हांजी उमिरि बि अञ ॾाढी घटि आहे हेॾी। ख़ासि थोरी न तव ॿार वॾा थियव यानी की तव्हांजी तव्हांजी छोकिरी वॾी वारी चोवीहं जी त आरामु सां हूंदी।
पंजवीह
हा पंजवीह, पो ॿुधायो त तव्हां पंद्रहें साले में शादी कई अथव छा?
अरे मुंहिंजी न ॾिसजां। मुंहिंजे हसबैंड जी मूंसा गॾु सेकेंड मेरेज आ।
ओके ओके छोकी मां उहो ई चवां मुंहिंजे छोकिरे जा अञा ॿार नंढा आहिनि हा। हा
तूं चवंदी कर अड़े मैं तो हीरोइन हूं।
भई मां रील्स वग़ैरह ठाहींदी आहियां न फिर रील्स वग़ैर ठाईंदी अयां हे दिस हे दिस अरे वा। चवंदा आहिनि फुल गुंडई हलई थी फुल गुंडई।
हा सही ॻाल्हि आहे शौंकु हुजणु खपे इंसान खे।
शौक़ु मूंखे मेन शौक़ ॾाढा आहिनि सिधी ॻाल्हि आ। शौंक ॾाढा आहिन मुंहिंजा, ॾाढा।
हम्म सही ॻाल्हि आहे शौंक